खुश रहुँ।
बउआ बुच्ची ठीक य
हम्म
ओर बतायो।
हँ ठीक छै।
त ठीक छैय अपन बताउ।
कत छी
मेलोना हम्म दुोआर खेले छै त ओते देखे लए एलो।
बउवा ठीक छैन न
ह ठीक छै आहा आइ रैब छिए न
हम्म बउवा सभके छुटै छै
अच्छा अ
एतेक दिन हम सोचै छलहुँ हेँ जे एतय सिर्फ जे छै से जेंट्स आबैत छै आ बच्चासभ रहै छै। आइ एलहोन त पूरा लेडीजो भरल छै। से क्या अइच्छ समझा
हमे यो घर पर हमहुँ एलहु घुमय ल।
ह आहा कत गैल छी।
एने डबरा मे ने एगो रोड जे बनल छल सरकारी।
औ अ
बड चिकन दू बीया छै जाइ छी ओनी घुमि लै।
हँ ठीके छै शाँझे घुमेंयो के चाही। अच्छा लागै छै फूर घुमना। कहियो आबे ने छलियै पहिला दिन एलैया अच्छा लागै। सब तऽ घुमि रहल छी हम आब कऽ बैठल छी।
अन्ना में बैठल बैठल नीको नहि ने लगैत छै।
एहिस ल चलि एलिय हम कह जाइ छियै हमहुू देखे ले की होइ छै। एतऽ एलियैनि तऽ औरतो पूे भरल छै त ल बौआ पुछलियै तऽ। छै आओर दिन भी। औरो दिन देखे छै यानि रहै छै लेकिन आइ जे छै से कुछ जादे छै। आई बच्चो बहुत छै औरतो बहुत छै।
सबके धियापुताके स्कुल बन्द हेतै तऽ अपन सब बच्चाके लऽ कऽ अपन घुमय लए।
बहुतइ छै पूे लागैत छै फील्डमे आदमीे ख ख करैत छै एखन तक। आओर बढ़ले जाइ छै कम होई के बदला। आ फिल छै यान गेंटो लागे ल साढ़े आठ बजे राति मे गेंट लागि जाइ छै तब ने। साफ्टवेयर ईन्जियर।
। अच्छा।
अखन सब दौड़े वला लड़का लड़की आ सभ तैयारी जे करै छै ओहोसभ बहुत। ।
नेहा तऽ फायदा रहय लऽ। बाहर गेलियै तऽ कना ओहो घूमयवला रहल छै आइ काल्हिमे तऽ। गाँंव घर मे केनि केनि गो खेत आ ओहो मे ढाट। मारि कऽ देलक सब आइरो आर छोटो कतऽ लोक जेतैय बैठ।
हं ।
आब जनुका जे इ रस्ता छलै।
ह।
विवारथान जाय छलियै।
हां।
ओ आब चलि गेलैय ओनैय। उ एने छलैय ओ अब। अपनामे ढाँठ मारि लेलको ओ अपनामे ढाँठ मारिकऽ सबजी आर उगबैय छैय। इ अपन एने गाम पर के एगो छलैय ओ।
इ सब पूरा दुनिया छोड़ि कऽ रोड मे बेसी उपजा हुऽ लगलै की।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
ओते ओते खेत परता छोड़ि दैय छैय लेकिन ओ रोडमे जादा उपजा हुऽ लगले।
हम साफ कहु लदिककतब जे छलए गाछ या। आब ओहिके कात दऽ कऽ आ जतऽ कहियो जहिया हम गाँंव एलियै रहै। । तऽ सब कोई हर गरही छैय जन कोई जाय न डर। स। मारचर यार।
चली कोरही कोनहिे दिस न।
हां। तत दऽ क आब रस्ता भगले न आब उएह दऽ क लोक जाय आबेय छैय। जतऽ लोक जाय लै न चाहे ह पूरान अन खेत। पुरा जेसी भी सब खुना कऽ गाछी आर हटा कऽ पुरा एकदम खेत रामे राम जतऽ उसर जमीन छलैय कुछ नै होइ छलैय तै जगह।
आब बताउ लोक कतह की करतैय? आब भी लायक छैये न करै लगऽ ले।
नै रहल छलैय कुछो जेना म अथी आर कनी मनी जगह आर होइ छैय मोरका उरका मालके भैंसी आर लऽ। भुसा तुसा राखैय लैऽ तऽ। पहिले ओ रहैय परती परात तऽ अपन लोक आनो कोइ जा कऽ ओहिमे अपन अथी करैय।
ह।
जे पापा के मम्मी या डेट कऽ गेल। इह तक हम नै एलियैन तहिया ओत ओते मोड़का बनबे छलैय उहे ठाम भूसा आर रहे छलेय कियकि बाढ़ि आबे त डबरामे पुरा पानि भरि जाइ ऊपर तऽ नहि जाइ। ओतैय रहैय आब दोसर कोइ कीन लेलकै।
ओ।
पूरा रंगे रंग भऽ गेलैय। आब जकरा नै छह तऽ रहह नै छह तऽ अपन भुखे मरऽ।
त सिस्टम भ गेलई।
त मामलेमे तऽ बहरीे दरभंगा ठीक छैय। लगमे स्कूलो रहल ओ फील्डोमे लोग के अपन अपना हिसाब सअपन घुमलक।
इहो छैय जे एतो लोक थोरे काल त बुझे सरकारी जमीन छैय न उ आदमी छोड़ने छै तू आदमी सब छोड़े वाला
ह्म्म।
हइये एनाहते करे छै ऐ सब जगह।
आब हम बुझे छियै सबके मे ई राश अथी सब सरकारी मे घर तोड़े छै। जब प्राइवेट मे लोक एकरा गाछी वृक्षी छोड़बे ने करते सब ढाठ मारते अए स बढ़िया सब घर तोरह क वे ह फी्लड बनाउ ओई मे तऽ सब कऽ सकैय छै।
अपना गाँव मे बने बला य से पता य ने स्टेडियम अनाहि फील्ड बनत अखने स्टेडियमे मेने छी फील्ड मे ई बने वाला य अपना गाँव में पबरा मे।
त बइनो जाउ ने जल्दी बनि जेतै लोक कम सँ कम
एय ठोल मे ने जे जोलहा सबके जे घर तोरलक रहे। एक बेेर दू चाइर गो घर गेल हन तोरि कऽ
हू। हेलो। हेलो। हेलो। आवाज नहि जाइय?